अ त भाभी
हरे माधव दीदी, कीअं आहियो?
तव्हां कीअं आहियो?
बढ़िया, बढ़िया, ॿियो छा था कयो?
रोटी करे वरतव?
हा करे वरती हुई, तव्हां करे वरतव?
हा करे वरती, थिए ती बसि,
अच्छा- छा ता ठाहियो?
चापूं फुलिको, तव्हां छा ठातो तव? चाट, तव्हां छा ठातो तव?
मां नेक आलू तरिया, बसर जा फुलका पचाया।
अऊं तव्हांजे घर में घणा मेंबर तव?
असां अठ घर में अठ मेंबर आहिनि ममी पापा भइया आहिनि म मुंहिंजा अऊं हिन हसब अमजी कुराए नदी अम
शादी शुदा आहियो?
हा मैरिड आहियां, तव्हां मैरिड आयो?
न मां कुआंरी आहियां,
अच्छा-पढ़ंदा आयो?
हा पढ़ंदी बि आहियां, जॉब बि कंदी आहियां,
अच्छा सुठो, आ सुठो, ॿियो घर जो कमकार कंदा आयो?
हा कंदा आहियूं न,
अच्छा- सुठो आ सुठो,
ॿियो घणा ॿार तव तव्हांखे?
-खे हिकु ढाई साल जी गुड़िया आहे,
ॿियो ऊअ ठीक आ?
हा गुॾी ठीकु आ,
शा ती करे हिनमल?
वेठी आ, टीवी ती ॾिसे, ॾाॾीअ सां गॾु,
अच्छा- ॿियो ॿुधायो, असांजे घर मम्मी आ, पपा आए, भा आए, मां आहियां।
अच्छा ॿियो घर में सभु ठीकु तव?
हा सभु ठीक आ,
अच्छा सुठो आ सुठो,
हा ॿियो ॿुधायो,
ॿियो सभु बढ़िया आहे जो बारिश वारिश पयव ‌।
हा बारिश त सुबुह लाकूं थी पए पई।
हा असांजे हिते वरी पए ई कोन ती हियं। उस वुस सां निकती आहे सुबूह खां।
असांजे त उते उस ई न थी निकिरे ॿ टे निकिरे टे ॾींहं खां।
असां ते त बसि हिकिड़ो ॾींहुं पए थो वरी चार ॾींहं।
ह ॿियो ॿुधायो।
ॿियो सभु बढ़िया आहे तव्हां ॿुधायो।
बढ़िया रोटी खाई वतव।
नव न - -
न खादि ताव।
न रोटी हाणे बस खाईंदम।
हा - -
हा - -
ॿियो ॿुधायो।
ॿियो सभु सुठो आहे सुठो आहे ॿियो रोटी में छा वणंदिय अथव।
रोटीअ में असां सभु खाई वठंदा आहियूं।
अच्छा पोइ पोइ फैमिलीअ सां घुमण वुमण व ईंददा हूंदव न।
हा वेंदा आहियूं न।
अचछा सुठ आहे। बढ़िया बढ़िया ॿियो शॉपिंग वॉपिंग किथां कंदा आहियो।
शॉपिंग असां जं - - सभिनिधधा कंदा आहियूं जिते सुठो मिली वञे पंहिंजी। टी एम आी बाहिर स टी एम आबी।
हा सुठो आहे सुठो जिते माण्हुनि खे जीअं समुझ में अचे।
हा - -
। हा ॿियो तव्हांजे रिलेटिव हूंदव न नानाणा वानाणा हूंदव न।
हा नानाणा आहिन।
अच्छा वदाऊूं दव घुमण।
न हिन मल किथे वञी ता सगो।
अच्छा हा जॉब वारनि सां ईअ न जॉब वारो किथे निकरी नथो सघे। हा - - ॿियो सभु बढ़िया आहे।
हा तव्हां कहिड़े भॻवान खे मञींदव।
असां मां आनंदपुरी ई आहियां।
नालो अत तव।
न नामदान असांखे कुआरेजे न वठ। वठणु ॾींदा आहिन हाणे विहांउ खां पोइ वरितो न आहे हाणे वठंदम जल्दी - -
हा व आनंद परी घुमण?
हा ॾाढा चकर वई आहियां कुआरे हूंदे हाणे विांउ खां पोइ। गुॾीअ खां पोइ न वई आहियां गुॾी नंढी आहे त लॻंदो आहे थोरी वॾी थिए परेशान कंदी आहे।
हम्म - - हा ॿियो ॿुधायो। हा देर सौ समान बारह हिक - - त थी वेंदो आहे। यारें साढ़े यां यारें साढ़े यारें रोटी खाईंदा सभु गॾ वेही करे।
हा असां बि खाईंदा आहियूं सभु गॾु वेही करे।
हम्म
हम्म, असां सिंधियुनि खे त ॿार न बि थियणा हूंदा त ज़बरदस्ती कंदासीं।
हा, घणा साल थी वियुसि शादीअ खे
असां मूंखे टें साल थी विया चोथो चालू आहे। हा ॿियो सभ बढ़िया आहे, तव्हां ॿुधायो?
बढ़िया
हम्म ॿियो सुबुह जो सवेल उथंदा आहियो?
हा सवेल उथंदा आहियूं न वञिणो हूंदो आहे ऑफिस त
अच्छा सुठो आहे सुठो आहे। ॿियो तव्हांजा पापा जन छा कंदा अथव?
क्रीअ ई शॉप अथस।
अच्छा, हम्म ठीकु आहे। बियो तव्हांजी मम्मी जनी घर जो कमु कंदा अथव की ॿियो बि कुझु कंदा अथव?
पापड़ ठाहींदा आहियूं दुकान ते ई वेहंदी आहे, मम्मी।
अच्छा, सुठा पापड़ खीचा घणे विकणंदा आहियो?
खीचा विकणदां आहियूं ॿी सै रुपए किलो, पापड़ विकणदा आहियूं चई सै रुपए किलो।
अच्छा सुठो आहे सुठो।
गर्मीअ टाइम में ठहदो आहे हिनमहल त मिहं में ठहदो न कुझु
हा, बारिश में त न थींदो आहे। त मतलबु ऑनलाइन विकिणींदा आहियो किं ईअं ई घर घर में वठी वेंदा? त वठी दुकान ते विकणंदा आहियो।
घर में बि वठी वेंदा आहिनि ऐं दुकान ते ई वठी वेंदा आहिनि।
हा असां बि कंदा आहियूं गीचन पापड़ पंहिंजो बिजनेस असां मुंहिंजी ससु ठाहींदी आहे। मूंखे वरी टाइम मिलंदो आहे त मां थोरी हेल्प कंदी आहियां। न त पाण ई वेठा ठाहींदा आहिनि।
आहियो तव्हां
असां आहियूं पाण में टे भेनरियूं आहियूं हिकु भाउ आहे।
अच्छा
हा, भेण वॾीअ जी वियाउं थी वियो आहे ॿियो मुंहिंजो थियो आहे। नंढी भेण अनां कुंआरी आहे। हा
ॿियो ॿुधायो
उ सबु बढिया आहे। तव्हां ॿुधायो?
बढ़िया
ॿियो छा था कयो?
सब ठीकु आहे।
हम्म
ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सभु बढिया बढिया हा हो भइया परेशान - - करे चई टीवी जो रिमोट खणी वियो अथस त चयई - - टीवी जी भाई मां ॾिसदुम।
हम्म। ॿियो तव्हांजो घोट अची वियव?
न न अन्या न आइया आहिन बस थोरी देरि में इदा।
अच्छा रोए छो थी तव्हां जी गुड़िया?
अड़े बोतल खणी वेठी आहे पाणीअ जी की भई मां पीअंदम मां पीअंदम चवस - - थोरो हारे ॾेया ॿियो भरे ॾेया - -
हा - -
हा - -
ॿियो ॿुधायो।
ॿियो सभु बढ़िया आहे तव्हां ॿुधायो।
बढिया आहे खणोस न भले।
सुबुह सवेल उथंदी हूंदव।
हा उथी वेंदी आहे छहे बजे।
अ
मुंहिंजो भाउ स्कूल वेंदी आहे वेंदो आहे न सतें बजे त छह बजे उथी वेंदी आ।
अच्छा।
हा - -
ठीक आ। ॿारन खे वरी स्कूल मोकिलणो थो पए त जल्दी उथणो थो प - - परे न इनखे छॾण लाइ हा - -
ॿियो।
ॿियो सभु बढ़िया आहे तव्हां। कहिड़े भॻवान खे मञीदा आहियो।
असां हरे माधव आहियूं मम्मी जो हरे माधव नाम धाम वरत् - - वर्तल अथस हम्।
हा जो - -
मां हाली कंहिंजो न वरितो सेवा कंदी आहियां दरबार में।
अच्छा हा सुठो।
सिर्फ हिकु ॾींहुं वेंदी आहियां घट ॾींहं वेंदी आहियां।
अच्छा।
हम्।
सुठो आ न सुठो नानाणा कटनीअ जा अथव।
हा नानाणा कटनीअ में रहंदा आहिन।
अच्छा तव्हां किथे रहंदा आहियो।
ऐं इहो न ॿुधाइणो आ न।
अच्छा न हिकु एड्रेस न ॿुधाइणी आहे बाक़ी शहर त ॿुधाइणो आ न। हा असां जा बि मुंहिंजा कटनीय जॾींह जा पेका आहिन।
अऊ तव्हां किथे रहंदा? अ सतना में रहो पिया।
हा - - ॿियो सभ बढिया आहे तव्हां ॿुधायो।
सभ बढ़िया।
हा - -
अचो जबलपुर घुमण
हा मां त ईंदी वेंदी आहियां पंद्रहेें वीहे ॾींहुं महीने में
छो केरु रहंदो तव?
असांजी मासी जी जन बि रहंदा इनि ॿी ॻाल्हि त मां पंहिंजी गुड़िया खे डा डॉक्टर खे ॾेखारिण ईंदी आहियां। स्किन जी थोरी तकलीफ़ तसि
हम्म्
त ॾिखारण ईंदी आहियां त मासी जनि वटि हली वेंदी आहियां थोरी देरि
हम्, ठीकु आ न।
हा, वेंदा आहियूं त पो लॻंदो आ थोरी देरि हली वञूंन घर, हली वेंदा आहियूं।
हा ठीक आ न, सुठी ॻाल्हि आ। ॿियो तव्हांजी ससुजनि घणी भे्नरु तव्हांजी सस घणियूं भेनरू आहिन?
असां मुंहिंजी ससु टे भेनरियूं आहिनि। असां मुंहिंजी सस टे भेनरियूं इनि टे, हा टे भेनरियूं इनि। हिक जबलपुर में रहदी तन ऐं हिकु सागर जी तनि त हुननि जी वेचारी जी तबियत ख़राब रहन्दी उनजा बि पेका कटनीय जा तस।
और हा
हा कटनीअ जा पेका तस, हा त हाणे नानी जन घुमण आया हिनि हिते। रहण आया इन थोरा ॾींहं।
हा तां तव्हांजा घणा टास्क तहां घणा ॼणनि सां ॻाल्हाए वतुव?
मसंग वत
नओ टास्क मिली वयुव?
मां त अॼु खां थी आहियां
अच्छा, अॼु खा थिया आहियो मूंखे
अॼु पहिरो पहिरियों कॉल आ। पहिरों कॉल आ कुझ पैसा आया तव?
हा आया न मतिलब अञा पूरा न आया हिनि बस ईंदा अॼु नेक्स्ट नेटवर जो इछू हुयो अॼु हुन केॾे लॻे पई फोन न केॾे फोन लॻे पई न कंहिंजी अचे पई।
हा, ॿियो रोटी छा ठाती तव?
सुठो लॻो हा ॾाढो सुठो सुठो लॻो स्वभाव ॾाढो सुठो तव।
तहाँजो बि स्वभाव ॾाढो सुठो तव।
हा ॿियो घर में बि ॿियो कोई ॻाल्हाईंदो तव ईअं
न कोई न ॻाल्हाईंदो आ।
अच्छा मतलब ॿियो कोई घर में न जुड़ियल तव।
न बसि ममी ॻाल्हाईंदी आ उहा बि परीयं लाकू थी ॻाल्हाए पई।
अच्छा, ठीकु आ। हो तहांजा पापा जन जल्दी अची वेंदा तव?
हा पापा जन अची वेंदा आहिनि जल्दी ॾहें साढी ॾहें ताणीं। म गर्मी टाइम त यारह साढी यारां बि थी वेंदा आहिनि, कम ऐं मथां आहे कम वधीक थे त।
अचछा, हा। ॿियो सभु बढ़िया बढ़या, हा। असां ॿा नंढिणो आ वरी दीदी जॼनि विच विच में ॻाल्हाईंदा रहंदा आहिन।
हा, हेॾो गोड़ आ, तव्हांखा वधीक त घर वारनि जी थी आवाज अचे।
हा छा कजिन मड़ई चयनि त चुप न करे वेहंदा आहिन।
हा,
हा, गुड़िया त नंढी आहे हुनखे सम्झ न आहे पर
ॿियो ॿुधायो।
ॿियो सभु बढ़िया आए बढ़िया।
ॿियो ॿुधायो।
ॿियो सभु सुठो आ, तव्हां ॿुधायो।
हूं, ठीकु आ न सुठी ॻाल्ह आ।
हा गुरूअ जी दया आहे। ॿियो सभु ठीक आ।
हा, सभु बढ़िया आए।
हा,
हूं, ॿियो ॿुधायो।
ॿियो सभु ठीकु आ, तव्हां